नमस्कार
सब ठीक छै न
हां
आइ हम धरती के लगातार बड़े तापमानक विषय पर चर्चा करब चाहैत छी कियाकि ई समस्या आब केवल वैज्ञानिक विषय नहि रहल ऐ बल्कि पूरा मानव समाज लेल गंभीर चुनौती बनि गेल अछि
बिलकुल सही कहलियै पिछला किछु दशकमे धर धरतीक औसत तापमान लगातार बढ़ि रहल छै और एकर प्रभावीस ल लगभग प्रत्येक देशमे देखल जा रहल छल
सच कहुं त बचपनक तुलना में आब गर्मी बहुत बेसी महसूस होइ छै आ मौसमक स्वभाव सेहो दे तेजी से बदलैत देखाइ पड़त छै
हँ वैज्ञानिकसभक अनुसार मानव गतिविधि विशेष रूपसँ जिवाष्प इंधन अत्यधिक उपयोग एहि परिवर्तन प्रमुख कारण मानल जाइत छै
हमरा लगैत छै जे उद्योग वाहन आ ऊर्जा उत्पादनक कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बहुत बढ़ि गेल अछि
बिलकुल ई गैस सब प्र पृथ अं प्र प्रत्येक चारा को तऽ एहन परत बन दैत छै सूर्यंक गर्मीके बाहर जाय से रोकैत छै जाहिसँ तापमान बढ़ैत रहैत छै
ओठ पड़ि रहल छलहुं जाहिमे कहल गेल छल जे ग्लेेशियर सब तेजी से पिघ पिघली रहल अछि
सहि कहलियै हिमालय आ दुनियाक अन हीम क्षेत्र सब मे बर्फ बर्फक मात्रा कम होइन एक गं्भीर चेतावनी मालन जा रहल छथि
सच कहू तऽ बचपनक तुलना मे आब गर्मी बहुत बेसी महसूस होइ छै आब मौसमक स्वभाव सेहो तेजीसँ बदलैत देखाइ पड़ैत अछि
हमरा लगैत छै जे बढ़े तापमान प्रभाव खेती के पर सेहो स्पष्ट रूपसँ देखल जा रहल छ अछि ह
बिलकुल अनियमित वर्षा अत्यधिक गर्मी या बदलैत मौसमक कारण किसान सबके बहुत कठिन झलिया पड़ी रहल
कली हम समाचारपर देखलहुँ जे कतेको स्थान अभूतपूर्ण गर्मी दर्ज एकल गेल
हँ हीट वेव अर्थात अत्यधिक गर्मी अब बहुत सामान्य घटना बने जा आ रहल अछि
सच कहँ त ई समस्या केवल पर्यावरणक नहि बल्कि स्वास्थ्य दृष्टिसँ सेहो खतरनाक छै
सही बात अत्यधिक गर्मी से लू निर्जलीकरण आ अन्य स्वास्थ्य समस्या सबक खतरा बढ़ जाइत छै
हमरा लागत छै जे जंगलक काटन सेहो बढ़ैत तापमान एक महत्वपूर्ण कारण छै
बिलकुल गाछ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करैत छियै मुद्र जंगल क भेलासँ वातावरणक संन्तुलन बिगड़ि रहल अछि
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे ज समय रहैत उचित कदम नहि उठाओल गेल भविष्य पीढ़ी के बहुत कठिन परिस्थिति झेलाइ पड़ सकेत छै
हँ एहि कारण पर्यावरणय संरक्षण आब विकल्प नहि बल्कि आवश्यकता बनि गेल अछि
हमरा लगैत छै जे प्रकृति प्रत्येक व्यक्तित्व अपन स्तर पर योगदान सकैत छै
अनुकूल जीवन शैली अपनाके बहुत सकारात्मक प्रभाव पेदा कइ जा सकैत छै
ई बहुत प्रेरणादायक विचार छै ई हमरा सब के अपन जे जिम्मेदारीक एहसास करबेत छै
आ एहि से निपटबा लेल सरकार वैज्ञानिक आ सामान्य नागरिक सभक संयुक्त प्रयास अवश्य अछि
बिलकुल जी बढ़ैत धरतीक तापमान आब केवल वैज्ञानिक रिपोर्टसभ तक सीमित नहि रहल अछि बल्कि सामान्य लोकसभ सेहो अपन दैनिक जीवनमे एक ही परिवर्तन के महसूस करिय लागल छथि
हँ कली हम सोचे छलु जे पहिने जते गर्मी पड़ैत छल आब ओकर तुलना मे तापमान बहुत अधिक बढ़ल महसूस होइत छै
एहि कहलिए केतो क्षेत्रमे गर्मी अवधि लम्बा गेल छै ठण्डाक समय छोट होइत जा जा रहल अछि
सच कहू तऽ मौसमक पूर्वानुमान लगानियो सेहो पहिनेसँ कठिन भए गेल छै
बिलकुल कखनो अचानक भारी वर्षा कखनो लम्बा सूखा अहाँ कखनोहु अधिक गर्मी देखबाक लेल भेटैत छी
हमरा लगैत छै जे पर्यावरणक असन्तुलन प्रभाव पशु पक्षी सभ पर सेहो पड़ि रहल अछि
हँ बहुत रास जीव जन्तु अपन प्राकृति आवास गामी रहल छथि आ केतो प्रजति संकमे पड़ैत गेल अछि
कलिए हम एक लेख पढ़लु जाहिमे कहल गेल छल जे समुद्रक तापमान सेहो लगातार बढ़ि रहल अछि
सहे बात समुद्रक तापमान बढ़ला से समुद्र ज जीवन आ मौसम दोनो प्रभावित होइत छै
सच कहू तऽ जखन प्राकृतिक संन्तुलन बिगड़े छै तखन एकर प्रभाव अन्ततः मनुष्य पर सेहो पड़ैए छै
बिल्कुल पर्यावरण आ मानव जीवन एक दोसर से गहराई से जुड़ जुड़ल अछि
हमरा लागैत छै आब स्कूल आ कॉलेज मे पर्यावरण शिक्षाके महत्व आओर बढ़ाओल जा जयबाक चाही
हँ किया कि युवा पीढ़ी से के शुरू से प्राकृतिक महत्व बुझाइन बहुत आवश्यक छै
कालिह हम देखलुयै जे कतेको संस्था वृक्षारोपण अभियान चला रहल छल
ई बहुत सकारात्मक प्रयास छै एकटा गाछ सेहो भविष्य ले महत्वपूर्ण योगदान सकैत छै
सच कहू त बहुत लोग सोचै छथि जे हुनकर व्यक्तिगत प्रयाससे किछु अन्तर नहि पड़त
मुदा ई सोच सही नहि छै पैघ परिवर्तन देखन छोट छोट प्रयास सभसे शुरू होइत छै
हमरा लागैत छै जे ऊर्जा बचत सेहो पर्यावरणक संरक्षण एक महत्वपूर्ण उपाय छै
बिल्कुल अनावश्यक बिजली उपयोग कम करनाइ सार्वजनिक परिवहन उयोग आ नवीकरणय ऊर्जा समर्थन बहुत लाभदायक होइत छै
कालिह हम एक विचार पढ़लहु प्रकतिक बिना मानव जीवित नहिही रहि सकैत मुदा मानव बिना प्रकृतिक जीवित रहि सकैत छै
ई विचार बहुत गहन संदेश दैत छै प्राकृतिक रक्षा वास्तवमे अपन भविष्यक रक्षा करैत छै
हमरा विश्वास छै जे दुनिया भरक लोक एकजुट भय पर्यावरणक संरक्षण शिक्षण दिशामे काज करैत त स्थितिमे सुधार सम्भव छै
बिलकुल अभियो समय हाथ से पूर्ण रूपसँ निकलने छै मुदा शीघ्र आ प्रभावी कदम उठाय आवश्यक छै त
सही कह लियौ बड़े धरती तापमान केवल आजुक समस्या नहि बल्कि आने वाले पीढ़ित भविष्य मे जुड़ल प्रश्न से जाहि एहि लेल हम सब के यहाँ से अभी से सजग भय के कर कार्य करबाक अवश
सही कहलिय बड़े ते धरती के तापमान केवल नाजुक समस्या नहि बल्कि आने वाली पीढ़ि भविष्यसँ जुड़ल प्रश्न छै जाहि लेल मशक के अभिषेक सगज कार्य रखबाक आवश्यकता आछि
जखन हम बढ़ैत धरतीक तापमान विषय पर गंभीरता ससँ विजार करैत छी तखन बुझाइ छै जे ई केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहि बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ल चुनौती अछि
बिलकुल वैज्ञानिक सब लगातार चेतावनी दैत छथि जे तापमान ए एहि गति से बढ़ैत रहल भविष्यमे बहुत गम्भीर पर नाम देखबाक लेल भेटैत सकैत छथि
सच कहू तऽ का लिह हम एक वृत चित्र देखलु जाहिमे देख गेल गेल छल जे कतेको क्षेत्रमे जलस्रोत धीरे धीरे सुखैत जा रहल अछि
हँ बढ़े त तापमान करण नदी झील आ भूजल स्रोत सब नकारात्मक प्रभाव पड़ि रहल अछि
हमरा लगैत छै पानिक संकट भविष्य सबसे पैघ समस्या सबमे से एक बनी सकैत छियै
सही कहलिये ज जल संरोचण पर अभी से ध्यान नहि देल गेल आने वाला समय बहुत कठिन सकैत छै
कलिय हम पढ़लु जे कतेको देशमे जंगलक आगे पहिनेसँ बेसी बार लगैत अछि
बिलकुल अत्यधिक गर्मी आ सुखाक कारण जंगलक आगे घटना संख्या बढ़ि रहल अछि
सच कहू तऽ जंगलक आगे केवल गाछ पौधा नहि बल्कि कि हजारो जीव जन्तु जीवन के सेहो प्रभावित करैत छै
हँ एकर कारण वातावरणमे आओर बेसी कार्बन उत्सर्जित होइत छै जाहिसँ समस्या आउरा गम्भीर जाइत छै
हमरा लगै छै जे शहरक विस्तारा कंक्रीट बढ़ैत उपयोग से तापमान बढ़े बामे भूमिका निभा रहल अछि
सही बात गाछ पौधाक स्थान पर भवन आ सड़क बद बदला स प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होइत छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे यदि प्रत्येक व्यक्ति बस से कमसँ कम एकटा गाछ लगाबै त बहुत पैघ सकारात्मक परिवर्तन आबि सकैत छै
बिलकुल वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण सबसँ सरल आ प्रभावी हो पहिसब मे से एक मानल जाइत छै
सच कहू तऽ प्राकृतिक सदिखन हमरा सबके बहुत किछु दैत रहल अछि मुदा हमसभ ओकरा पर्याप्त सम्मान नहि दे रहल